हेलो हो हँ अपनासभके जे काली पूजा होइ छै ओहिमे की सब होइ छै कहिया होइ छै
तऽ कारातिक मास मे होइ छै
अच्छा कैय दिन कऽ होय छैय काली पूजा
दीपावली से शुरू होइ छै आ छेठ से एक दिन पहिले तक जे छै से होइ छै खूब मेला सब लागै छै हँ
सात दिनके भेलै नऽ
हँ फिक्स नहि रहै छै कोनो एहन
अच्छा हुनकर प्राण प्रतिष्ठाे कहिया करे छिय
ओ तऽ दीपेवली ओ तऽ दिवालीए दिन
दिवालीे दिन से प्राण प्रतिष्ठा
हँ
ओर ओमय की सब होइ छै
ओर मतलब बुझिय ने गाँंव मे जहन होइ छै काली पूजा होइ छथिन तहन गाँवके सभ जते आदमी रहे छथिन गाँवमे पूरा आ आबै छथिन ओर मेला सभ लागै छै खूब इएह सब आरती होइ छै हुनकर आरतीमे बहुत लोक आबै छै
अच्छा महा आरती सेहो होइ छथिन नऽ
हू
हू ओर ओहिके विशेषता की छै मतलब एतय कोन एहन विशेषता छै मतलब एते मतलब भीड़ रहै छै काली पूजामे ओर कोनो जगह
ई हुनकरे कृपा छिय एहन सबके विश्वास बनल छै जे सब आबै छै अपन एहन हुनकर कृपा कृपा छै एहन विश्वास छै सभके ओहमे जे रहै छै से पूरा होइ छै
अच्छा
ताहि दुआरे सभके विश्वास बनल छै जतऽ
जे मन्नत केओ माँग होैत छै से एतय पूरा भऽ जाइ छै
हँ
हूँ और
ओर तहन तू आबि रहल छी ने एहिबेर
हँ हम तऽ काली पूजामे अयबै
हू
ओहिके बाद छइठ होइ छै ने खरना दिन हमरा लगैए जे शायद खरना दिन भसै छैय हमरा जे बुझल या
हँ
हूँ तखन फेर दू दिनका छइठ रहल तऽ सभ आयल तऽ छठिमे तुरन्त रहल बहुत आदमी सभ
हू तहन हँ छाइठ से एक दिन पहिले फेर ओ हुनकर भए जाइ छै विसर्जन भए जाइ छै
हू मेलो बड लागै छै तऽ
हँ मेला तऽ खूब लागै छै
हमलगे यऽ सब हँ सब आबैत हेते एतऽ देखय लए गाँवके आस पास के लोक सब आबै छै
हँ
कोनो प्रोग्रामो सब होइ छै
हँ रातिके भेल प्रोग्राम सब
अच्छा प्रोग्राम सभ कहिया सऽ शुरू होइ छै
ओ कोनो निश्चित नहि रहै छै जहिया अपन आयोजन रहै छै ओहि हिसाब सऽ सब बेर
पहिल पहिले तऽ नाटक एतऽ होइत रहे नऽ सब नाटक खेलैत छलै गाँवेके लोक सब हू आब से नहि होइ छै
नैह आब तऽ नाटक कहाँ होइ छै आब तऽ केओ करबे नहि करैत छइ नाटक आब तऽ बजायल जाइत छै जेनाकि हेलो मिथिला एहन सब टाइपके कार्यक्रम रहल
हू ओहेन लोक सब ने छै पहिलुका पहिलुका लोक सब सब करे छै नाटक अपने सब
हू
हूँ हम तऽ अबै तऽ एबेर रहबै छठिमे फेर अथओमे रहबै शामोमे रहबै
हू
आओर के सब अतो
ओर एखन तऽ नहि कियओ कहलकै हन
हूँ
हू
आओर सब कहि तखन
आओर सब ठीक छै बढ़िआँ
अच्छा
तहन और एखन कि भए रहल छै
नहि किछ भए रहल छै आब एखन तऽ कोनो पूजो सभ नहि छै तऽ
हू।
हू।
आब तऽ अगले महीनासँ पाबेन सभ शुरू हेतै
ह अगिला महीनासँ एखन तऽ अखाड़े छियै ने अखाढ़ छियै ओकेवाद भादवमे हेतै चौड़चन पाबेन भादवसँ शुरू हेतै।
हू।
हेलो आशिनमे दुर्गा पूजा फेर काली पूजा लगले रहते सभ नहि सावनेसँ शुरू भऽ जेतै ने ई अथी हेतै सावन मे रक्षाबन्धन
हू
ह
ह
आओर सभ तखन कही तू
ओर तऽ एखन नहिए छै किछो अखन तऽ बरसात आबय वाला छै आ बरसात आबि गेले हेन एमहर।
हू बरसात तऽ आबे गेल बरसातोमे तुरत वर्षा भेल झिस्सी जका तुरत लागल एकेबेर बुन बुनाय गेल कोनो ठीके नहि रहै छै बरसो क
ह
ह आब त बरसातके मौसम छै
ह
आओर सभ तखन
आब बाइढ़ो कहा आबे छै
एहिबेर तऽ कहै छै सभ बाढ़ि एतइ एते बर्षा होइ छै से बाढ़ि एतइ।
नहि कहाँ आबै छइ आब तऽ आब तऽ बाढ़ि हमरा सभ गाव दिसन एनाये बन्द भए गेलै
बाढ़ि आबैत छल तऽ बड़ नुकसानो होइत रहै धानवला सभके ने किसानसभके धान नहि होई छै
नुकसान तऽ होइत रहै लेकिन ओकर बहुत रहै मछलीसभ आबैत रहे ह माछ सभ बहुत आबैत रहे तहन
आब हमर पासे नहि आबै छै बई
नहि कनि मनी आयल खेत सभमे पानि
कोनो तरके नुकसान नहि पहुँचाबै छै मतलब ओहिस
नहि नुकसान कहा होइ छै आब ओ तऽ बाढ़ि एबे ने करै छै
पहिले तऽ कहे छलू बहुत आबे बाढ़ घर अंगना सभ डूबि जाय छले एते बाढ़ि आबैत रहे
ह
आओर सभ तखन काली पूजा मे तू रहबिही ने
ह हम तऽ रहबे करबै हमर तऽ गाव छियै तऽ हम तऽ सभ बेर एते रहबै काली पूजा मे उपस्थित
भएजिय तो कि
हँ भाइजीयो रहबे करतै
हूँ
ओर बुच्ची सब ठीक छौ
हँ ओर सब ठीक छौ
हूँ
तखन खाना की सब बनले घरमे
खाना भात दाइल तरुआ तिलको कोर कऽ
हँ खेलही तू
हँ जलपान केलियै हन आब
अच्छा
कलाउ एखन कहाँ भेलै
जलपान ककरा कहै छै नाश्ताे कऽ
हँ
हूँ
ओर सब तखन
ओर एखन कहाँ एखन तऽ एडमिशन हमर भेले हन एखन नामंकन ल लिए हन
अच्छा कथिमे
स्नातक मे
अच्छा
हूँ
दुर्गा पूजा होइ छौ ओत
नय हमरा गाँवमे तऽ नय होइ छै
दोसर हमरा गाँवके बगलेमे छै ने एको गाँंव
हम्म
कि
एतय कोनो दुर्गा पूजा नइ होइ छथिन चैतियो दुर्गा पूजा नइ
नय हमरा गाँवमे नय होइ छथिन
आसीन वला
नहि कहैतऽ छियौ नहि हमरा गावमे ने कोनो दुर्गा पूजा नहि होइ छथिन
ह्
हूँ।
तखन कहहि आ हम पहिले आबि जेबे काली पूजासँ पहिलेबै
हू। ठीक छै तऽ
नहि मे हु बैनगेल
ह ठीके छै तहन त
ह आइयो बारिश होइ छै तऽ
कि
ह
कि कहै
उम्हर तऽ आइयो बारिश होई छै
वर्षा।
हू ह
आ। मरानै रौद उगल छै
अच्छा।
ह ठीक छै तहन।
ठीक छै। एक ठीक छै।